हेलो।
हूँ, की हाल चाल है।
ठीक है, केहन छै अहाँ?
बढ़िया, अपन कहियौ?
ठीक छै, कतयसँ छै?
हम मधुबनीसँ
मधुबनीमे कतयसँ?
बेनीपट्टी आ अहाँ?
हमहुँ मधुबनीयेसँ छै पण्डौलके पास सतल साहपुरसँ
अच्छा, अहाँक नाम भोली कुमारी यऽ। अच्छा, हमरो घरके नाम भोलिये छै
अच्छा, अच्छा, अच्छा, तहन त सेम सेम छै।
हँ, मतलब हमर घरक नाम भोली अछि, आ आइ अहाँक प्रोफाइल नाम अछि भोली, शायद।
हमर, पूरा हाँ एकेटा हमर नाम अछि।
नामे अइछ भेलिया आ हम नहि हमर घरके नाम अइ भोली और एनामे शिखा झा।
अच्छा, अच्छा, दुनू नाम बहुत निक अछि, अहाँके
आर कहियो
और सभ ठीक अछि अपन बताबू? नहि किछो एखने खाना सभ खेलहुँ हन।
आ
और बस आराम
आ
अहाँकेँ की भऽ रहल छै
किछु नहि हमहूँ बस बैसले छलहुँ हं बस फोन केलहुँ हं
अच्छा अच्छा कतऽ रहै छियै अहाँ
हम गाँव मे रहै छी बेनीपट्टी हं
केयटा बौआ छथि
अखन शादी नहि भेलि यै हमर
अच्छा शादी नहि भेलै चलू हम तऽ बहुत बढ़िआँ अछि पढ़ाई करै छियै हँ हमर भऽ गेल अछि
हं
कोन क्लासमे छियै एखन
हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गेलि यै
अच्छा ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गेल अछि
हँ
और पप्पाजी कतय रहैत छथि
सब गामेपे
अच्छा गांवे पे रहै छै
आ आर अहाँके बौआ अछि
हँ हमरा तीन टा अहाँके बौआ अछि दूटा बुच्ची छथि एगो बौआ छथि
अचछा
हँ शादी हमरो छोटे मे भऽ गेल सत्रह साल मे बारहवीं मे छै सलोहन तखने पप्पा कऽ देलथि चारि बहिन छियै तऽ जेठ
हू ह तैहि दुआरे जल्दी क दैने हे तऽ
हँ तें जल्दी कऽ देलखिन अब एगो हँ चारि बहिनमे पैघ छियै एकटा भाय छथि
आ
और छोट बहिन एखन पढ़ाई कऽ रहल छथि पी जी करैत छथि
ओ अहाँ छोड़ि देलियै पढ़ाई
हँ हम ग्रेजुएशन कऽ कऽ छोड़ देलियै फेर ची सब भऽ गेलै ने तऽ हमरा दिक्कत भऽ गेल रहै
आ
शादी के दू साल भेल बुच्ची भऽ गेल उन्नैसम सालमे
हँ
ताहि दुआरे दिक्कत भऽ गेलै फेर पढ़ाइ लिखाइमे तऽ ग्रेजुएशन कहुना कऽ लेलहुँ घीच तिर कऽ
हँ हँ बौआ सबके लग कऽ नहि होइ छै पढ़हल
हँ बहुत दिक्कत होइ छै लोक कहै छै ने हमरा बहुत एखनो तक नै जिद करैत छथिन ओसभ जे डी एल एड बी एड सभ ने कऽ रहल छै
हँ बी एड
हँ बी एड और डी एल एड सेहो ने डी एल एड केला के बाद पाँचवीं तक रहैत छथिन लेकिन हमरा बौआ के पढ़ेबे क हम आब ओहि लाइन मे घुसिये
हँ सेहो बात छै
से दिक्कत भऽ छै
हुं आओर हँ भऽ गेलै
अच्छा अच्छा मम्मी सब ठीक छथि पप्पा सब
हँ सभ बढ़िआँ आओर कहियासँ अहाँ यूज कऽ रहल छियै ऐप
ई बस ई तीन दिनसँ
तीन दिनसँ
हँ एहि से पहिले हमरा पते नहि छले अहाँ
हम आइयए बस स्टार्टिंटे
अच्छा आइये स्टार्ट केलियै ने हम तीन दिन से करै छि तऽ काल्हि बस एक आदमी के कॉल आयल छले काल्हि हम किनको कऽ नहि केलियन समझे नहि आबै छलै हमरा
हँ आमे बहुत तारा नेटवर्क प्रॉब्लम रहै छै ने तऽ मतलब नहि भऽ पाबै छै
तऽ फेरो मतलब जहन रातिमे फेरो कालखुिन सात बजे ओ मीटिंग मे ज्वाइन केलियै नै तहन किछ किछ चीज समझ आयल बस खाली सुनैत रहि हम बजैत नि रहे ही किछो
अं
सभ बजैत रहथिन से सुनैत रही तखन आइसँ फेर ओ कोशिश केलियै मेन छै बौआ छोट छै ने तऽ कनि दिक्कत भऽ जाइ छै आ ओ सुति रहतै तखने कैकरो कोन एले एहिमे छै जे सोरो शराबा नहि ने भए सकै छै अगल बगल
हूँ
भऽ जाइ छै कतहु शान्तिमे जाकऽ बात करू
हँ सेहो छै
हँ सेहो भऽ जायत छै चू कए भाय कए भाय बहिन छी अहाँ
हम एक बहिन छियै दू भाए
अच्छा अच्छा अहाँ पैघ छियै
नहि हम छोट छियै दुनूस
अच्छा दुनुसे छोट छियै
हँ
चलू भाय सब की करै छथि
ओ टीचर छथिन
दुनू
नहि नहि एगो टीचर छथिन और एगो अहाँके अकाउंटेंट छै
अच्छा अच्छा गाँवेमे टीचर छैथ
हँ एकटा पैघ जे छथिन ओ गाँवेमे टीचर छथिन आ एगो जे हमर मतलब हुनकासँ छोट छथिन ओ दिल्ली होइ छथिन ह
अच्छा अच्छा
ह भाभी छथिन भउ बौआ छै एगो
गाँवमे रहैत छथि भाभीसभ
हँ गाँवमे रहै छथिन साथे रहै छियै
ह ह ओ टीचर छथिन गवर्नमेन्ट
हँ गामे रहै छै त
आब पहिले छोट भायके शादी हयत तखन अहाँके
हँ
अच्छा अच्छा ताबत किछ कऽ लियौ दू तीन साल तऽ टाईम बचत
हँ कनिटाइम छै
ह आओर तैयारीसभ नहि करैत छियै से
हँ हम करै अखन कम्पिटिशन के
अच्छा अच्छा
ह
कलहुँ तहन तऽ बढ़िआँ अछि
ओर कहियौ
ओर सब ठीक अछि गर्मी केहन यए गाँव मे
बड्ड गर्मी छै
तैयो गाँवमे किछ राहत भेटैत छै आहान सुनाऊ तहन हमहुँ दिल्लीए मे रहै छी लेकिन हद स ज्यादा गर्मी छै
अच्छा दिल्लीमे
बहुत परेशान रहैया लोक एतुका गर्मी से
ह एखन छै गाँवमे तयो बारिश तारिश होय छै ते कनी ठंडा रहय छै
हँ गाँव के हम एलहुँ हेन गाँव से रहि कऽ एक महीना पर गाँवके माहौल हँ हँ बहुत ओतुका तैयो ठीक छै बहुत नीक छै किछ लाइटे कटि जाय छै या गर्मी बेसीे रहे छै तऽ फर्क नहि पड़ै छै
हँ सेहो छै
हँ लेकिन एम्हर बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै
ह बाहर मे तऽ बहुत दिक्कत छै एकटा रूम रहैत छै ओहिमे पूरा दिन रहू
हां बहुत दिक्कत भ जाय छै
ह्म ओर कहियो अहाँके की कत कत तऽ गेल छी मिथिला मे घूमय ले कि
मिथिला मे हम अहाँ के एगो मिथिला हाट घूम के आयल छी एक बेेर
आ
और दरभंगा मे ओ मंदिर जे छथिन
ह श्यामा माई मन्दिर
ह नाम नहि लेबय हमर भैंसुर के नाम छैन तई दुआरे शादी ओके बाद लोक के बहुत देखऽ पड़ै छै ने
हँ
हूँ
ह
तऽ से छै
आ
आओर कतहु कतहु गेल छी मधुबनीके काली मन्दिर अहाँके ओतेक जे ओ भगवती छथि उच्चैठ महरानी
हँ हमर सबके गाँव दिस पड़ै छै
हँ हँ ओतौ गेल छी एहिके बाद अहाँके एतय छथिन मंगरौनी मे छथिन रुद्र एकादश
हँ
गेल छियै
हँ हमहुँ गेल छियै
हँ बापर बहुत मतलब ओतयसँ तऽ हमरा आबैके इच्छे नहि होइत रहैया
हँ बहुत नीक छै मन्दिर
बहुत नीक ओहि मन्दिरसँ निकलैेके नहि मोन होइत रहै छै लोकके
ह हमहुँ गेल छीयै एक बार
बहुत मंन्दिर गेल छी लेकिन पता नहि ओहि मंन्दिरमे महादेव के किछ अलगे चमत्कार छै
ह बहुत ज्या बहुत ज्यादा शिवलिंग छै ने ओतऽ
हँ बहुत नीक लागैत रहैत छै
से छै ओतय गेल छी हम मिथिला हाट एक बेर गेलो बढ़िया से घुमलो फिरलो भनस साय घर सब देखलहुँ
पसन्द आयल कि नहि
बहुत नीक बहुत नीक अहाँ गेल छियै
हँ हमहुँ गेल छलिय
हँ बहुत नीक लागै छै घूमेमे घूमे के लेल ठीक छै
हँ फोटो तोटो खिचाबेके लेल
लेकिन हँ खाना के लेल बहुत छै औते महगाइ बहुत महगाई छै बाप रे बाप
ह
कते रुपे समोसा हमर चाची सब गेल रहथिन तऽ समोसे खाउ खाओ समोसा बथिन बाप रे बाप आ आब से जे आयब ओ कहे छलखिन बौआ आब से जे आयब ने तऽ घरे से खाना लगब हम कहल हम घूमय लए किया एबै घरे से खाना लऽ के एबै तऽ
बहुत महंगा बाहर निकल के खा सकैत छी ओतय बहुत महंगा भेटै छै
हँ बाहर में ठीक ठाक छै अन्दर बहुत महंगा रहै छै लेकिन बाहर जायसँ निकलतै ततेक रात भऽ जाइ छै ने घुमियो पते नहि चलै छै
बारह तऽ बाजिए जेतै कतबो अहाँ सेबेरे जेबतैयै
हँ अरे दिने में हमसब चलि गेल रहियै एक दू बजे एक बजे से मे निकलल रहियै त पहुंच गेलियै तीन बजे तक
हँ
पहुँचलियै से पहुँचलाके बाद फेर घूमैत घूमैत घूमैत बड़ बढ़िआँ घूमैत बेत पते नहि चललै कोना टाइम पास भेलै तहन सभके भूख लगलनि चलैत चलैत
हं हं हं हं
तहन सभ पानि पीबै जाइ गेलै तऽ उएह समोसा खा खा कऽ ओहि मे आँखि लागि गेलनि सबके चाय जे दै छलैया पन्द्रह पैये त सब बाप रे बाप पन्द्रह रुपैया मे तऽ दूध ल अनब तऽ तीन कप चारि कप चाय पीब
आब ओ जमाना गेलै पन्द्रह रुपआ मे दूध दैया हिनका
हत ह छै
ओ
नहि ओतऽ तियओ महंगा रहै छै सारा चीज
ओतऽ बहुत महंगा रहय छै मेन छै फेर ओते ऊपर कतयसँ करतै तऽ किछ
पूर में
हं जनकपुर हम एखन तक नहि गेलहुँ हन कए बेर सोचैत छियै गाँव जाइत छी तऽ
नहि हम गेल छलहुँ हँ ओतहु बहुत महंगा रहैत छै बहुत महंगा
हँ रहैत हेते ओमहरका एरिया सब भ जाइ छै नेपाल साइड के ना हँ ताहि दुआरे ओतऽ एते महंगा भऽ जाइ छै
हं
से दिक्कत छै अहाँके ग्रेजुएशन कम्प्लीट कहिया भेल
पच्चीस मे
अच्छा पच्चीसेमे भेलै
हँ
तऽ फेर एखन कम्पिटिशने लाइन मे हैब
हं एखन वैह मे छी
एखन तऽ बहुते निकलल रहे हम गाँव में रहियै तऽ
हँ बहुत छै निकलैत तऽ बहुते छै लेकिन निकलै तहन ने
मेन इहो छै ने पेपर जे दूर दूर जाए पड़ैत छै दै ल ने ओहो दिक्कत भ जाइ छै एखन लेकिन बेसी लोक हमरा गाँवमें ई जे इंट्रास दलैथ ह बी एड वाला
तऽ ओ एम्हरे ऐब कऽ मतलब यू पी से कऽ रहल छथिन शायद आयल रहथिन बनारस और आ कत्ते बरेली सब टाइप मे एरिया सब मे आयल रहथिन पेपर दै ले
बहुत दूर दूर द दैत छै ऐम्हर स मुजफ्फरपुर समस्तीपुर ओम्हर द दैत छै
हँ हँ ओ सब तैयो पास छै लेकिन पटना से जे आगू दऽ दैय छै न तहन दिक्कत होइ छै
से भ जाए छै
चलू और सब ठीक अइ
और कहियो बारह मिनट भए गेलै
अपने कटि जायत हम अहाँ की करबै
ठीक छै